हा बीज़ी यो फोन।
अच्छा तव्हा ह फोन उतां ई क कटी वेंदो
ऑटोमैटिक, अच्छा ऑटोमैटिक कटे छॾींदा आहिन, ईअं।
हा ऑटोमैटिक कटिजी वेंदो आह।
अच्छा अच्छा त मां चां थो ट्वैेल्थ खां पोइ एस टी सी करण खां पोइ सभिनी खां आसानु जॉब थव जोब् मिलण। कुझु बि कोन्हे करिणो बसि तयारी कयो ट्वैेल्थ खां पोइ एस टी सी कंदे कंदे तयारी कयो। नओ हिकु एक्ज़ाम ॾियणो आहे रीट, रीट एक्ज़ाम ॾींदेई तव्हांखे थर्ड ग्रेड जॾहिं बि अचे तव्हांखे ॾियणो आह। चाहे हिकु साल में अचे, चाहे ॿ साल में, अचे चाहे टे साल में अचे।
अच्छा, हु हु।
त ट्वेल्थ खां पोइ माना सम्झी हलो तव्हांखे ॿीं टी सालें में, टी टी टी या चारि साल में जॉब मिली वेंदी। आई सम्झ
अच्छा, कीअं कीअं थींदो इह?
तव्हांजी एज घणी आहे?
मूंखे कान्हे खपे पर मां जानकारी थी वठां तव्हांखां?
जानकारी त हाण ॾिसो छोकिरियूं हूंदियूं आहिनि नंढियूं हुननि लाइ त सवलो आह, छो जो हुननि खे कॉलेज बि वञिणो पवंदो आह।
हा हा।
छवीह हज़ार सीटूं आहिन फार्म आया आहिन साढा छह लख। त साढा छह लख मां सिर्फ़ु छवीह हज़ार खे ई एस टी सी कराइणी आह डी एल एड।
हा, हा हा।
ऐं होॾां बी बीऐएड में सीटूं आहिनि सवा लख ऐं सिर्फ़ु हिकु लखु लख माण्हुनि जी एक्ज़ाम ॾिनो आह त बी एड में त खाली हु हिनन पर एस टी सी करणु ॾाढो ज़रूरी आह।
अच्छा।
सभिनी खां बैस्ट ई बैस्ट जोब आ टीचर जी सत खां पंज ॾींहं सत खां पंजी ॿारहें सतें खां ॿारहें वञो। ऐं थर्ड थर्ड ग्रेड खे पंजुवीह हज़ार रुपया मिलंदा आहिनि प्रोबिशन में
तव्हां ईअं चओ त था पर ईअ ईज़ी कान्हे। हेएतिरो आसान कान्हे की अ अ तव्हां एक्ज़ाम ॾिना ऐंं तव्हांखे मिली वई जॉब एतिरो आसानु किथे आहे? हा मां इएं न थीी चवां की अां हर जेका ॿार आहिनि छोक छोकिरियूं आहिनि सभु कनि पई थियूं कंहिंखे मिले बि थी अहिड़ी ॻाल्हि कान्हे पर हाणे ॾाढो मुश्किल थी वियो आहे प्रोसीजर। पहिरीं छा थींदो हुओ बीएड कंदे ई जॉब मिली वेंदी हुई तां जाम ॾींदा हुआ जॉब मिली वेंदी हुई हाणे
हा पब्लिक वधी वेई आहे या कैंडिडेट वधी विया आहिनि पोस्ट घटि आहिनि छा आहिनि कीअं थी निकिरनि पर ॾाढो डिफिकल्ट थी वियो आहे मुश्किल आए मूंखे ईअं थो लॻे मां एक््ज़ाम ॾिना कान्हनि बीएड खां पोइ पर मां जेको न्यूज़ पेपर में पढ़ा थी त मूंखे ईअं थो लॻे।
हहहहह
हह तव्हांखे ज वधीक ख़बर छो की तव्हां पढ़ायो था एक्ज़ाम फ फॉम फिल था करायो तव्हांखे ख़बर हूंदी की इअ छा प्रोसीज़र आहे कीअं सिलेक्ट पिया थ थियनि ॿार तव्हां तव्हांखे ख़बर आ मतलब केतिरा माण्हू सिलेक्ट थी विया आहिनि जकखे जंहिंखे बि तव्हां करवायो आहे करायो आहे।
हम हम हम सही ॻाल्हि आहे ॾिसो हर कंहिंजो पंहिंजो सोचणु थींदो आहे ऐं पंहिंजी पंहिंजी विचारधारा थींदी आहे। ऐं मन स्थिति ते जेको क़ाबू पाईंदो आहे न जीत उनजी थींदी आहे। मन
हम हम
अंदरुि जेका हलंदी आहे उहा हूंदी आहे स्थिति। ऐं जेका ॿाहिरि घटिबो आहे न उहो थींदो आहे परिस्थिती। ह न पंहिंजे अंदरु आंदमान हलंदी आहे वीचारिक मकड़ जाल हूंदो आहे हुनमें माण्हू वीचार कंदो आहे वरी वीचार जे मथां वीचार ईंदो आहे वरी ॿियो ईंदो आहे टियों ईंदो आहे हा न वीचार ईंदा आहिनि न ऐं ज्यादातर हिक वीचार कहिड़ा ईदा आहिनि नैगेटिव ईंदा आहिनि पॉज़िटिव ईंदा आहिनि?
नैगेटिव ही ईंदा आहिनि न
नैगेटिव ईंदा आहिन त जॾ माण्हू जे म मन जे अंदर नैगेटिव वीचार पर ईंदा आहिनि त हू पुठिते वधंदो आहे अॻिते निकिरण जी कोशिशि कोन कंदो आहे
हम हम-
ऐं ॿाहिरि बि हुनखे छा सपोट मिलंदो आहे या हुन जो विरोध थींदो आहे।
विरोधी ही थींदो आहे सपोट त ॾाढा घटि थींदा आहिनि सपोर्ट त पाण खे वठिणो पवंदो आहे। पहिरीं पांहिंजो सपोट वठिणो पवंदा। भेण जो सपोर्ट, हा।
चवंदा आहिनि भई, मेरे पास टाइम नहीं है। माण्हू चवंदा आहिनि न, मेरे पास टाइम नहीं है। त टाइम हूंदो थोड़ी कंहिं वटि ही कोन हूंदो आह। टाइम कढणो पवंदो आह।
कढणो पवंदो आह। सही आह। हा।
घोड़े जी रेस ॾिठी आह, तहां घोड़े जी रेस, घोड़नि जी रेस थींदी आहे, उन में जेको घोड़ो खट घोड़ो खटिजंदो आहे, उनखे लखे रुपे जो ईनाम मिलंदा आहिनि त उहो घुड़ घुड़ सवार हुनखे चाबुक हणदो आहे। जोर सां। त हू तेज भॼे, त जीवन में बि असांखे थफेड़ा लॻंदा आहिनि, चाबुक लॻंदा आहिनि, चाबुक लॻंदा आहिनि के भई तूं तेज़ भॼु तोखे अॻियां वधिणो आहे तोखे जीतणो आहे। त इहे चाबुक जेके हूंदा आहिनि न सहन करना पवंदा आहिनि, उ अईं हु चाबुक केतिरी देरि लॻंदा आहिनि, सॼी उमर लॻंदा आहिनि या सिर्फ़ु तात्कालिक समय में लॻंदा
हा, इन जो जवाबु कान्हे मूं वटि।
हे मुंहिंजी हेतिरी उमिरि थी कान्हें मुंहिंजो एतिरो एक्सपीरियंस आहे कान।
भई मां त ॾिसो सिंगल आहियां, मूंखे त का तकलीफ़ कोन्हें। मां त आनंद जी ज़िंदगी रहंदो आहियां, मस्ती सां रहंदो आहियां। मूंखे का बि तकलीफ़ कोन्हे ऐं घुमंदो फिरंदो आहियां, का टेंशन कान्हें, का तनाव कोन्हें।
त फिर तव्हां चई कान था सघो न, कि मूंखे चाबुल चाबुक लॻियां आहिनि मां मतलबु कुछ बि अहिड़ो कान था चई सघो न, कि तव्हांजी लाइफ अगरि स्मूथ हा ईज़ी वे में हले थी, आसान आह त तव्हां ईअं कान था चई सघो की मूंखे चाबुल, चाबुक
हाण थी वई आ, हाण थी वई आह पहिरीं कान हुई।
हा त तहां ईअं था चई सघो कि, मे हिकु टेम्परेरी टाइम पीरियड हू थींदो आह, अॼ जीअं सभिनि सां ईअं थींदो आह हिकु टाइम अहिड़ो ईंदो आह की ईअं थींदो आहे बस्
तहां कॾहिं साइकिल, साइकिल हलाई आहे साइकिल।
घणेई हलाई आ, च साइकिल हलाई आह। टू वीलर हलाई आह।
साईकिल में तां ॾिठो आहे की, साईकिल स्मूथ कीअं हलंदी? साइकिल हलाइण खां पहिरीं, पाण हुन में छा कंदा आहियूं? हुन में तेल विझंदा आहियूं न? अॻियां पईए में, पुठियां पईए में, चेन में ग्रीस थोड़ो तेलु ह हणदा आहियूं न, तॾें इसमूथ हलंदी आहे न? ऐं न विझूं त? ॻरी हलंदी न, भारी हलंदी न?
हा न, त ज़िंदगीअ में छा हे की स्मूथ ज़िंदगी खे स्मूथ करण लाइ, कुछ अहिड़ा उपाय अहिड़ा वसीला करणा पवंदा आहिनि, कि ज़िंदगी आसानु ठही वञे। ह न, उहो पाण खे ई करना आहिनि, ॿियो को पड़ोसी कान कंदो। सम्हूं वारो केरु कान कंदो, उहो पाण खे ई करिणो आहे।
हूं, हूं हूं
तहांखे अगर शिकाइत आहे, भई तहां सपोस कयो एक्स लाइ तहां वट शिकाइत आहे। तहां वट लिस्ट आहे, भई ही हेड़ो आहे, ही हेड़ो आहे या हीअ हेड़ी आहे, हीअ हेड़ी आहे, त हुन वट बि तहांजी तहांजे तहांजे लाइ हिकड़ी लिस्ट पई आहे हुन वट।
हा, मूखे ईएं लॻे ॼण तहां ॻाल्हायो प्या, त ईअं त लॻे ॼण तहां सत्संग प्या ता कयो, मां सत्संग वेंदी आयां, हुते सत्संग ॿुध धंदी आयां, हुते एड़ा एड़ा एग्ज़ाम्पल, ॾाया ॾ ॾींदा एन की अएं, जेके द्रष्टांत चवंदा एन की, द्रष्टांत ॿु ॿुधाए करे सम्झाईंदा एन, की कीअं लाइफ खे ईज़ी आसान तरीक़ के, से, आसान तरीक़े सां, तहां करे सघे, करे सघो ता, तहांजी ज़िंदगी खे, त तहां
न तहां चवंदा त, हुन टॉपिक, हुन टॉपिक ते तहां चवंदा, हिंदी, हिंदी सहित्य ते ॻाल्हाईंदा, हिंदी साहित्य किथे बि ॻालाइ।
न न न, तहां ॻाल्हायो, मूखे सुठो थो लॻे, मूखे ॾाढा घट माण्हूं एड़ा मिला एन, जेका एड़ी हैल्दी टॉकिंग कंदा एन, एड़ी मूखे सुठो थो लॻे।
मां साइकलोजी जो विद्यार्थी रहयो आयां, मूं साइकलॉजी में बि पी, जी कई आहे। त साइकलॉजी माण्हुन खे ख़बर ई कोन थींदी आ, भई साइकोलॉजी छा थींदी? या। माण्हुन खे इहा ख़बर ई कोन हूंदी आ, भई स्थिति कैंखे चैबो आ, स्थिति ऐं परिस्थिति में अंतर थींदो आ, या न?
थींदो आ न, बिल्कुल थींदो
स्थिति जेको तहांजे अंदर प्यो घटिजे, इहो अर्थ तव स्थिति। जेका तहांजी स्थिति थींदी आ न, भई तहांखे डपु थो लॻे कैंखे ॾिसी करे, पो को एड़ो एड़ो माण्हूं आहे, तहां जीअं चौराहे ते वञो ता उते चार खुंखार भाई मिलन ता, ऐं तहांखे उहे घूरीन ता, त तहांखे डपु लॻंदो, भई हितां कीअं निकरां, हा न, उहा त स्थिति आहे। ऐं ॿाहिर जेको घटनाक्रम हले प्यो, हू चार भाई तहांखे घुरीन प्या, उहा आहे परिस्थिती। हा न? त उहो, पाण बदले सघूं ता, पांजी मन जी स्थिति बि बदले सघूं ता। ऐं पाण सक्षम थी वञूं पैंजे लाइ, त पो ॿाहिर जी बि बदले सघूं ता। भई हिक माण्हूं गोड़ करे तो, मुंजे घर जे ॿाहिर बीह करे।
हूं
अगर मां हुनजे मथां ध्यान ई न ॾयां, त मूखे फ़र्क़ पवंदो छा? भले प्यो करेे न गोड़, भले प्यो भौंके। भई हाथी निकरंदो आ, केतरा कुत्ता भौंकंदा एन। हाथी खे फ़र्क़ पवंदो आहे, कोन्ह पवंदो आहे, हाथी ध्यान ई कोन ॾींदो आहे। हाथी ॿुधंदो ई कोने हुनन जी, छो उनखे ख़बर आहे, मगर हिक पेर हणंदस, त ही त मरी पवंदा, हा न? त हाथी ताक़तवर हूंदो आहे, वरी बि कुछंदो कोन्हें। है न, हाथी चाहे त, शेर खे सूंंड सां बच पर्यां उछले छॾे। पर हुनखे ख़बर आहे, भई मूंं में ताक़त आहे त, हुनजो मूखे ग़लत उपयोग कोन्हें करणो।
हम
अहिड़े प्रकार सां मनुष्य खे बि छा आहे की पहिरीं त पंहिंजो आत्म कल्याण कंदेि भई पहिरीं पंहिंजे पाण खे सुधारे हुनजो ख़ुदि जो कल्याण करे पोइ ॿिए जो कल्याण करे
मां पंहिंजो कल्याण थी करणु चाहियां सिंधी ॻाल्हाइण जी कोशिशि थी पई थी कयां हा तव्हांजे सपोर्ट सां तव्हां जहिड़े अं बा की जे जेका बि बहा
तव्हांजो तव्हांजो अगरि को बि जीअं विषय हुजे न भई मूंखे सिंधी इतिहास जे बारे में ॼाणणो आहे त सिंधी इतिहासु छा आहे कीअं सिंध ते आक्रमण थियो त मां मुहुं जवानी मूंखे यादि आहिनि
हूं हूं तव्हां ॿुधायो तव्हां ॿुधायो थोरो थोरो ॿुधायो मुं की हुन जे बारे मूंखे सुठो थो लॻे सिंधी जे लाइिं मुंहिंजो इंट्र्स्ट ॾाढो आहे पर मूंखे ॻाल्हाइण में दिक़त थी थिए त मां मां बसि हुनजी पें एं एं कोशिशि पई थी कयां बाक़ी मां ख़ुदि सिंधी आहियां ऐं सिंधी कॉलोनी में रहंदी आहियां त
कहिड़ा वारा सिंधी आहियो साहिथी आहियो लाड़ाई अयो भाई बंदा आयो साहिथी आयो न त साहिती छा हिकु जाती आहे? या न
जाती कीअं थी सघंदी मतलबु
भई माण्हू चवंदा अहिन न
जाती त पंहिंजी सिंध चलो तव्हां ॿुधायो मूंखे
सिंधी जाती आहे हा या न
हा
न सिंधी जाती कोन्हे ईअं त मां राजा हींअर पाण राजस्थान में रहूं था त गुजराती जीअं पाण गुजरात में वेंदा आहियूं त गुजराती चवंदा अहिन उ राजस्थानी छे आ डीकरी राजस्थानी छे त पाण राजस्थानी ई ठही वयासीं सिंधी हिकु ज़बान आहे
हा ज़ुबान आहे
सॿ ॿोली आहे सिंधी हिक भाषा आहे सिंधी हिकु संस्कृति आहे सिंधी हिकु जीअण जो तरीक़ो आहे सिंधी हिकु सभ्यता आहे ह न सिंधी जाती कोन्हे पहिरीं जेको पहिरीं जेको वैदिक
छो कि हाणे की न अं तव्हां सहिती आहियो त सहिती छा आहे त तव्हां मूंखे हुन ॿुधायो पो तव्हां छा
न साहिती साइती हिकु जोग्राफलिकल